खाना खेलोअ।
हम तऽ खेललहुं अहाँ खेलउ आरो सबौ की सब होइ छै
किछु नहि पल छी
पड़ल पेड़ कऽ की करय छी जलखै बन की सब बन
स्कुल सा धिय पुता सब अबैत हथिन-
यऽ नाास्ता की सब बनते य
लेबै नहि किछु तऽ बनबे करतऽ नहि हेतै तऽ समोसे खा लेब। नहि नहि चलियैय कनी देरके बात करबै।
बहिन सभ तऽ दूरील भऽ गेल
ह आब हेतै तीन चारि दिन ओर कऽ लेबै कनी काल मे
कनी काल मे तीन चारि दिन आरो कऽ लेबै आर क सभ बाकी आई
आर छै ने बहुते लोक एखन बकी छै कॉल करल ह
हू
ह हमरा घुमय लए लऽ चलिह
ज
दू तीन बारे। जेबे तऽ कनी दोकानो सभ पर जेबे किछ किछ लेबाको छै।
तऽ हमर फड़ने जाइय ई दोकान
नहि नहि माथा। ठीक देब भऽ जेतै ओते भिक्सो कीन देब कनि एकटा। ओ लगा लेगा झण्डू बाम पी दे-
झंडु बम खा लगाव मगन हो जा वाला बात करऽ वाला
ह ह लगा देबै ओते ठीक भऽ जेतै
अच्छा।
ओहो सी सत रहे
हा कऽ दे सएह बात करबै। हमरा आसो इएह सभ ये।
ह सए हेतै ओर सभ कहियो आइ हेते तऽ नास्ता मे समोसे लाबि लेब
हा सम समोसा दूटा के दाबि देबै
ह आ हम खाय गेलियै यै बेसी कि लेट भए गेले खेनाइ पीनाइ एखने खेलियै या देरी भए गेल छै कहि दुआरे। ता।
हे चल कन चगल कनिया गेले कि छैये
गले घिन मे घिन कऽ
ककरा संगे
मौसी सागे जंगा भाई भी लऽ लैय खू
पता नहि कहै छै तूही दियाद छे ओर क हँ कहल कऽ तू मरि गेल छै हमरा ले हम तोरा ले नौ केस करा लेने अच्छा।
आर वे कहलकै यए।
लऽ य खूब ड्रैंडस
कथी रहए ओकरा सगे किए
ने आ सभसँ नहि कऽ लेबौ
चरसा नापि लेबो
पता नहि ओकरा कि भऽ गेल छै खूब लागले या ओकरो से कहै तहन घूुर तूहँ हम आबै छी टिकट कटा कऽ आ जे रहौ मोन में से किया नऽ बजले गेले रहे ने हमहुँ एऐले रहौ की दिक्कत छौ से किया नऽ कलह तऽ छै ने उ अपन अथियए कऽ क गेल लै यऽ सासुर गेल रहै तऽ सासुर सामान लादि पााद त पता नहि की भेलै प्राते भेने दौड़ल एलै मार पड़ल कना करै छै तऽ क नहि की भे दैय
सासुरके लोक सब तऽ नहि बढ़बै चढ़बै छै
कियान गेलियै गेलै ओहि दिन जे कहत मसी एबो ने करतै सटा बहिन स तहन फेर एऐले आ ओहि दिन लड़ले खूब
दुनू प्राणी आल हे कि असगरे
दुनू पर सब अपन कनिया अपन ब्यापक जकाँ घर मे अपन बर लड़ले या माय तोरा कतबो खराब छै से तऽ की कहबी हमर कहे तोरा पाइ छौ तू कते निकालले हे एकासी हजार मे से कह हमरा कतय छय निकालते र्बाजियो
कतऽसँ निकालै से तऽ से तऽ ओ कहतै ने
हँ ते ने मोची ब हमरा कमााय वला है कमौआ सरकार
माय लग में कते सब पााय एले
हँ नहि हमरा लोक सब कहैया तू लगा नी करय छे
लगान करय छैय तऽ तु पाय दे छय
ते लगाने करै छैे लोक सब कहिय हमरा
ह तऽ लगानी कतयसँ करै छै कियकि नौकरी छै नहि
तऽ ने रुपआ सरकार देय छै अपन पेड़ तू ते ने एकटा रुपा खााय ले पेट चलबे ले दय
आ नहि जमीन छै कि अन्न पानि से ओते पााय एतै
नहि एकरा होइ छै तोरे तोरे ओकरा उपनयनमे इएह देलकै यए तऽ तोरो तऽ कान हे रहो करै लए क ने केल
सेनय बात छै
तऽ तू मायके एककशी जागमे कते पाइ दैलही
हँ तिरासी हजार मे बीस हजार देलकै तऽ बासुकी भाईजी कहके आधा देते तऽ लेबो आ नहि तऽ नहि लेबे तहन हम तोरा करा देलिय
ओहो बीस हजार मऽ तऽ कहने रहय कि पहले हमरा हिसाबे दऽ दे
हँ हिसाबे दऽ द तऽ श मै हमरा समान किया ने बटले एकरा सीज वालला के समान ह समामान उभरलो छै हमरा समामान चाही
एकशी सम समान मे ओकरा केना समान भेट जेतै
नहि से भोज ल जे सामान एले तेल कूर मर मसाला से जगरले ऽ ओकरा आध आब की ओगलले नहि उगललै केै बात सेय सब झगड़ा केलके हल्ला खूब केलक अपनन खेबो नहि केलक जहिया गेल
अच्छा मारि कऽ के चलि जाइत रहलै
ह गेलैात भरने लेकिन मौसी बनेलकै खेनाई तऽ नहि खेलकै अपन अहिना भुखले गेलै सभ प्रण
एहि के मतलब ई छै कि सासुर के के लोकोग सभ बढ़ा चढ़ा रहल छै
से तऽ छै हुआ भए छलै आ नहि एलै तऽ व्यहारो लोकऽ कने चंगल भायजी लऽ के एले छलै अपना भाय पर घर पर हन चमला कनिय के एकटा भाय छलैया नैहर मे।
अच्छा।
लेकिन बासु कि भाजी नै थका देलकै तऽ नहि ने एलै
ओ।
ओकरा ससो के गरीब के इएह जन नै कटौनी छै केस ले ले कतौ नानी अबे नकटिया सभ तऽ नहिपत बि लऽ
केश कटवला नानी नहि हयतै तऽ के हेते
पता नहि ओकर नानी नहि हत। दोसर के नानी एले उचित मे तऽ नकटिया मे हो गेले घर अगना बनात छै नहि बनबै तबा करऽ लए एतय आयल छल
घर ओ बनेते कि नै बनेते तास एकरा कोन मतलब छै
कोन काज छल ओ अपन खुशी मे रहते पनीर कोर हो दे हो तऽ आखो कोन मछ लाग छै ओत सेतप
मौसी मौसी के ई कहि कऽ गेल यए कि हम नव केस करा लियौ
सर नके सम करा लेने छै तऽ हमरा ले मरि गेल छै।
बाह।
तऽ ने ओ नहि उपनयन तऽ उपनयन करतै ओ देखबै बाबा धाम मे करतै एते घिना के गेलै त क पता कर भायो संगे तेहन सम्बन्ध कऽ लेते तऽ भचके नहियो आबे ओ सभ
जहन भाय के कहलकै कि आ चर्चा नाप लेबो।
तऽ नहि हेतै आ किछु करू जेना ई नहि अपन कान बा देलकै तहिना ओ नहि दे आगा से तऽ इएह ने केलकै यै बात छै तन या कऽ रा नो नहि देने छले हमरा एना नहि केने छले एकात
बैकू एकरा नो कऽ
ह घर आदमी के नाक पड़तै अपन घर मे आदमी के सकार नहि देने छलली।
आ अंशू के अंशु के बेटाके उपनयन हेतै तऽ हमरा नहि थकार पड़त
हा हा हमरा नथा काज पड़ते तहन हम गाम जेबै ओकरा सभके से रूल छै।
ओ।
हा अपने मने आबि गेल ठल्लू भऽ गेल छी हम अपने मने। आइब गेल छियै
तहन तऽ बढ़िआँ विचार छै।
जे पे अपन की कर अपन लोक आओर ख खतरनाक होइ छै ने अपन बहिन छै मौसी के बेटी तकड़ एहन जान रहै छै।
ईसभ तऽ उच्च विचार कोटिके छै विचार तहन
जे कहतै सैह सब हाल समाचार छै आओर की रहते हाल
हँ तऽ अहाँके मौसियो अहाँके उ मैाय मे खूब मजा लैत छलखिन हेँ आब अपना बुझेतनि
की करते नहि कोनो करते तऽ नहि करते कोनो ओकरा जोड़े छल ला आँ नय कर नय राखमे नय राख ओकरासँ ई नहि रखते तऽ भाय की करते बाद पर कष्टेतो हमरा से रखबे कर
थो ओ थोड़े होइ छै बौआ
नय कोन पचास हजार रुपैआ आ की अथी पर उठा के देने छले आ तहन पाइयो ने देलकै बरके सधेलकै तऽ उ तऽ कहै छै हम पकड़ जानैत छी
बढ़िआँ
जएह कैत रहतै सएह ने करते तब कोनो दू लाख रुपैआ कमाइ छै जे ओकरा सलाना देतै
अपने बुझ सुख बुझऽ मे एते
तैं ने ए ओैसा पहिले आयल रहे ते घर के सीढ़ी घर सब प्लास्टर तलास्टर सबटा करेलकैये घर के बौआ रंग तीट सबटा भेले ये किछो मे ई पाय नहि देथिन। गाछी छै तस केना हयत रहबै आ दाली फरमेबै
आँ एकर कनिआँ कतय रहै गाड़ी आबैत रहय तऽ
दोसर अंगनामे लरलै कृष्ना अंगनामे ल रहललै मौसी गेल रहे ओहि न पूजा करै ल भगवतीे न ओकरा ओहि न रहुजी केख लग गोटा आओर रहै छै राखवाली वाली ओकरा ओहि अंगना पडत तानऽ लागल ओते अपन इएह हमरा दियाद भऽ गेलै
ठीके छै तहन
करतै लोक की कर हँ कहले अपने प एते अपना से टुटनाइ के की होइ छै से एखन नय बुझलखिन हें बुझ
आ दोसर आंगन मे जाकऽ मारि केलकै तऽ लोक तऽ चावसी देने हेतै कि
बी अगर पचामे तऽ वए
जक जे जे ई सुनने हेतै कि जीवैत मैयके कहलकै या कि हम अथी कऽ देलियौ
न एना किया बजै छै नय यौ हमर ई दियाद अय
दियाद यै से दियाद य से कहनाइ आ न केस करा लेलियै से कहनाइ बहुत के अन्तर छै ने
माथा कम भेल
माथा कहाँ कम भेल माथा दुखाायते य
अच्छा ठीक भऽ जेएत
माथ एते भारी बुझाइया कि बुझैय ब्रस्ट कऽ जेएत
हँ घर आबि कऽ आम ताम दू चैटा खा लेब तऽ अपने ठीक भऽ जेएत
ओहो के आम एहि बेर तऽ आम आये लैस गेल ए
हँ हॅं आऔर सब हाल चाल ठीके छै ऑटो वला लेट कऽ देलकै डेढ़ बजा देलकै पोने एक बजे छुट्टी भेलै तऽ डेढ़ किया बजे
हम तऽ पहिले कहलहुँ कि डेढ़ बजेसँ पहिले नै एत
ह ई तऽ गलत बात केलकै या ते लेत तऽ नै हेबाक चाही एकरा
अरे अथी बहुते ऑटो चले छै ने रोड जाम भ जाय छै
आब तऽ आयुष आओर कनते होमवर्क बनबे मे बारह बजे जे अबे छले तहन तऽ नाटक पसारै छलै आब त आओर नाटक पसार
हुॅं
सेहे सब बात छै
चलु जे करै